हेलो हलो
हँ अनुपम की हाल चाल राधे राधे
राधे राधे आ
सब ठीक छै अहाँ कहियौ
बिजनेस केहन चलि रहल यऽ
बिजनेस ठीक चलि रहल छै अहा सब के स्नेह छै
ह
आओर सभ
आओर सभ बढ़िआँ सोचले अहाँकेँ फोन करल जाय
जरूर जरूर हँ एक एकदम एहिना न कमस कम बातचीत होइत रहै छै त प्रेम जादा बनल रहे छै
ह्म
आओर कहियौ
अहाँ कहियू किछो
बस सब ठीक छै आब अपनसभके एकटा पाबनि आबि रहल यए मधुश्रावणी
हु
ई तऽ अपन मिथिलाके सभसँ गौ नीक पाबनि छै पाबनि तऽ सब पाबनि तऽ सभ नीक रहैत छै लोकप्रिय रहैत छै तखन एहि पाबनिके एकटा खास महत्व छै
हँ एहिमे कनि बेसी अथिियओ रहै छै लोकके व्यस्तता भी बहुत रहै छै नव पबनैतिन सबके
हँ हँ व्यस्तता तऽ रहिते छै तीन एहिबेर तीन तारीखसँ छै ने तीन अगस्त
अच्छा तीन अगस्तसँ ओ
तीन अगस्तसँ शुरू छै
हँ तऽ अहाँसभ कार्यक्रम कहिया करबा रहल छियै
देखै छियै
हू
ओहि सब बीच मे हेतै
ह
हमरा तऽ एहि पाबनिके सभसँ खास लगैत रहैए जे कमसँ कम एहिमे भगवानके तऽ ठीक छै पूजा होइते छै आ जते अपन सबके जीव जन्तु लत्ती पत्ती सबके पूजा होइ छै
हँ पूरा परिवेशके
हँ ना आओर सबमे तऽ ठीक छै आओर पूजा होइ छै ठीक भगवती देवी देवता एना अपन पूजा होइत रहल
ह
एहिमे सभ तरहके फूलके पूजा तऽ हमेशा फूलके चढ़ायल जाइत छै पूजामे
हँ फूल
सब टा पात एहिमे सभटा पातो चढ़ायल जाइ छै तऽ सभ चीजके महत्व छै
अच्छा अच्छा ह
आ हमरा जे जानकार मतलब हम जे बुझैत छियै
हँ हँ
जाहिमे सबटा पात के फूल के जीव जन्तु सभके पूजा कयल जाइ छै इएह तऽ मिथिलाके खास छै
सही बात छै एहिमे पबनैतिन जे साँझके फूल लोढ़य लेल जाइत छथिन ओहिमे बहुत मजा आबै छै
ओ दृश्य वाह ह ओहो दृश्य तऽ एकदम अनुपम रहै छै नहि रहैत छै
हँ बिलकुल
ओ ओहिसनक सुन्दरता तऽ नजरि नहि अबैत छै एते सुन्दर लागैत रहै छथिन सभ कनिआ सब
हँ एक सााथ सब फूल लोढ़ि कऽ डाली स जाय कऽ बहुत बढ़िया लागे छै
तऽ ई तऽ सिर्फ अपन मिथिलेमे होइत छै ने
हँ अपन मिथिलेटा मे अपनासभ भाग्यशाली छी कि एकटा नया पर्व जे कतहु नहि होइए अपनासभ मनाबै छीयै
तऽ अपनासभ तऽ बड भाग्यशाली छी एक तऽ जन्म भेल मनुष्यमे ओ पहिला आओ दोसर जे जन्म भेल मैथिलमे
सही बात एकदम सही बात हँ
तब मिथिलाके तऽ अपन परम्परा संस्कृति ईस तऽ बहुत बढ़िआँ रहै छै एखन सभसँ नीक गाममे बड्ड नीक लगैत छै
हँ गाम में बढ़िया लागे छै ग्रुप रहल सबके
ग्रुप रहल ओ पन्द्रह दिन पता नहि चलैत छै कखन भोर भेल कखन भोरसँ साँझ भऽ गेल मतलब भोरेसँ फूल लोढ़य लए सब नि फूल तोड़ै लए सब निकलि गेल
एकदम चायरे बजेस चाय हँ टॉर्च जरा जरा के फूल तोड़े जाय छै
हँ तऽ ओ टेंशन सबके रहै छै ने घर के छोटो के रहै छै पैघो के रहै छै
हँ
जे एतेक फूल तोड़िकऽ आनैके छै
हँ
कहल जाइ छै जतेक कोबर में फूल लागे छै ओकर जे अथी होइ छै चाइ ओहिसँ सुहाग बढ़ै छै तै दुआरे लोग बेसी से बेसी फूल चारलक तोड़े ल
हूँ हूँ हूँ हँ से सब तऽ बहुत तरहके मान्यता छै के पहिल जे लोकसभ रहथिन हुनका सभके मतलब सभ चीजके अहाँ देखियौ कि वैज्ञानिक ई भी आओर जे अपन हमर सबके जे विध बाध छै ओ दुनूके जुड़ाओ पूरा छै
हँ मेन वैज्ञानिक छै एहि टाइम मे साँप कीड़ा ई सब बढ़ि जाइ छै तऽ ओकरा डरै नहि लोगो ओकरा पूजनीय माइन कऽ ओकर पूजा करल जाइ छै हं
तैऽ न कहलहुँ जे वैज्ञानिक भी ईसभ पहिलका लोक बड बुद्धिमान रहथिन
हँ हँ एक तरफसँ जीव जन्तु के सुरक्षा के लेल ई
सुरक्षाक के लेल हँ जे हुनको खुश राखल जाइ छलनि
हँ ओहो बराबर स्थान राखै छै परिवार पर्यावरणमे हँ
ह्म ह्म जे हुनकर हुनका पूजा कयल जाइ छलय ई पन्द्रह दिनके ई पूजा रहल अह ग अहाँके गौरीजी आओर शंकर जी हिनकर पूजा हुनकर पूरा परिवारके पूजा एहिमे होइ छै
हँ पूरा परिवारके पूजा
पूरा परिवारके आब मानि लिय लोक कतेक तरहसँ कोनो कोनो चीजके अ प्रशिक्षण लै छै तब जानै छै पहिले केना ओते सुन्दर सुन्दर नाग नागिन माइट के एहिमे जे अप अपना सब के बने छै एत्ते सुंदर कलर कयल रहे छै कत्ते मनमोहक लगै छै देख
एहि बात पुरहर सब खूब सुन्दर कोबर जे लिखाइ य अपना सब मे कोबर कत्ते सुन्दर लागे
कोबर क कते सुंदर से आ महिला सब कते बढ़िया से ओहि मे चित चित्रकारी करै छथिन
एखन हम गाँं गेल रही एकटा बियाह मे एते सुंदर कोबर लिख पसंद रहै
हँ
देख कऽ मोन भेल कि देखते रहि जाय कथी लो एहन सीनरी बनतै खूब सुन्दर
तऽ वएह ने पहिने तऽ वएह ने होइ छलै आब ने ठीक छै लोक कागज पर तऽ कपड़ा पर इ सब पर क ले छै
हँ पहिल तऽ दिवाले पर
आ पहिने वएह माटि के घर पर घर मे ओ देवाल पर एतेक सुन्दरसँ सभ बनबै छलखिन कोबर
हँ खूब सुन्दर
ओहो असगरेने दू तीन गोटा मिल क मन लगे छले तेहि ने कोबर बनैत रहल गीत गबैत रहलथि गीतनाद होइत रहल एम्हर कोबर लिखाइए
शादी बियाह सब एकटा बहुत बड़का इंटर टेनमेंट रहै पहिलुका जमानामे आइ काल्हि तऽ अथी भए गेलैए सबटा खर्चा खाली आब तऽ वास्तविकता रहलै नहि सब चीज अभ्रंश भए गेलै
हँ वास्तविकता तऽ सहीमे बहुत पीछे जा रहल छै लेकिन अपना सबके आब ओकरे फेर वापस आनैके छै
हँ कोशिश तऽ होबाक चाही
जे ईसभ चीज वापस अबै खाली जहिना हमसभ कहैत छिय ने पहिने होइ छलै ओ नहि आब ईसभ चीज खुद भी करऽके चाही
हँ
पहिले रहै छलै ने कि जे घर में होइ छले जे करे छलखिन श्रेष्ठ जन तखने बच्चा देखैत छलै आ ओ करै छलै फेर देखैत देखैत तऽ ओ जे बच्चे सब सब चीज उ चित्रकला ई सब बनबे छै अहाँ तऽ ठीक छै एक बेर मे तऽ अहाँ उतार देबै बढ़िआँ ह तऽ ओ तऽ सिखैत सिखैत हँ तऽ ओ सीखैत सीखैत होइत छलै तऽ ओहीमे होइ छलै भाय केओ कनि जल्दी सीख जाइ छलै केओ कनि लेटसँ सीखै छलै केओ सभ अलग अलग चीजमे निपुण होइत छै ने
सही बात छै
तऽ ओहि सब मे होइ छलै आ फलना अङंगगना में ओ काकी बड़ नीक बनबै छथिन ओ भौजी बड नीक बनबै छथिन
लो जाय देखय लए एक दूसरााक के घरमे कि केना की बनलै हम हमस छोट ते याद छै की जे अथी देवउठाउन मे एकटा प्रथे रहै क सब के घर के अरिपन देखना छै कम से कम पाच घर के अरिपन देखना
हँ हँ
तऽ ओ मतलब ओकरा धर्मसँ जोड़ि देल गेल रहै कि ओहिसँ बेसी धर्म भेटैत छै पाँच जगहके अरिपन देखना चाही आब तऽ अरिपन बनाबैयो ल लोक नहि जानै छथि आ जे जानै छथि तऽ केओ देखैयोवला नहि कि अपना बनाबू अपन राख
हँ हू तऽ वएह न कहलहु कि पहिने देखियौ अखन आब तरह तरह के चीज जे दोसर वालला आबि गेलै आदमी ओ अपना रहल छै आओर हमरा लगैए अपनासभके जे ईसभ अहाँके अरिपन बनै छलै की ओ पिठारसँ एतेक सुन्दर तऽ आखिर बनबै छलखिन नऽ एक सँ एक ओहिमे फूल बनायल जाइ छलै आ सभ पूजा के अलग अलग रहै छलै
हँ
सत्यनारायण भगवानके पूजा हेतै तऽ ओहिमे अलग अरिपन पड़तै अहाँके देवउठान एकादशीके अलग पड़तै भरदुतिया होइ छै ओकर अलग पड़ते ओ अलग पड़त चौरचन होइ छै ओकर अलग पड़त तऽ ई सब चीज एहेन थोड़ि छलै जे नइ छलैय आओर पहिने एते व्यस्तता मे भी रहैत ईसभ काज होइ छलै घरके लोक करैत छलखिन
की व्यवस्था व्यवस्था रहे आइ काल्हि तऽ सब चीज रेडीमेडे भेटै छै लोक क अपन बनबै छथिन खाय छथिन लेकिन पहिले तऽ हर चीज ले मेहनत करय पड़े तैयो कतेक कलाकारी रहय
कतेक कलाकारी रहै सही बात छै ओतेक लोक ई करै छलखिन तऽ हमरा तऽ कखनो कखनो होइय जे की यए अपन जे हमरासभ कऽ ई यए कल्चर य जे संस्कृति जे लोक आब बिसरि रहल छै ओहि चीज के फेर से आनल जाय फेर से बनायल जाय आ ई चीज मोन मे नहि क कखनो राखी एह हम बनेलियै के पता नहि केहन बनल हेतै लोक दुसि देथिन हँसि देथिन नहि
हँ हँ से तऽ छैहे
देखियो किनको भी परम्परा संस्कृति खराब नहि छै सभके अपन अपन छै
हँ
ठीक छै हम हमर ई नाम यऽ जे हम सभके ई के इज्जत करै छियै सभके परम्पराके सभके संस्कृतिके लेकिन संगहि अपन संस्कृति अपन जे हमर धरोहर ओ नहि बिसरऽ के चाही
बिलकुल होबाक वैह चाही कि अपन चीजके पहिले होइतो इएह छै कि पहिले अपना सुरक्षित तब दोसराके सुरक्षा देखल जाइत छै
हँ तऽ एहि चीज लए ई हेतै जे अपना घरमे ही सभ। अपने भी करथुन उ काज के जते छी गामं छी या